सब ठीक छी, क्या हाल-चाल छी, बताय छी।
हमर तऽ सब ठीक ठाक छै अपन बताबै छी।
सब हमरो बढ़ियां चलै छै, खेती कैसन चलै छै।
तोहर खेती कैसन चलै छै।
हमर बहुत बढ़ियां चलै छै, अपन बतायल जाउ।
अच्छा, हमरो तऽ बढिये चलै छै।
हँ, कोन चीज कोन चीज खेती करले छी।
कथी के खेती करय छी।
हँ हम तऽ चावल दाल। धान इएहे सबके खेती करै छी।
ह।
आ अपने कोन चीजके करै छी।
कैसे कैसे करै छी बताउ।
तऽ अब धान रोपै छी ओकरा। हँ उहे बताय छियै। धान रोपै छी ऊख रोपै छी पहिले। तऽ ओकरा बीज खरीद के लाय छी ओकरा बाद खाद उद यरिया उरिया खरीद के लाय छी फेर खेत में लगाय छी। फेर लगाय के बाद ओकरा बाद ओकरा अच्छा से देखभाल करै छी। ओकरा बाद ओकरा काटै छी बजारमे ओकरा बाद बेचै छी।
बेचैयो चाहै छी ने, ह।
हँ इहे सब करै छी।
अच्छा हमहुँ हमरो तऽ खेती ऐसे नहि हुइ छै हम बताबै छी कथी करै छी। पहिले ओकरा के मतलब दाम, बिया- उआ होइ छी नु बिया- उ करै छी, ओकर खेत मे छिटाई छी।
हूं।
ओकरा बाद बिअबा में पानि- उनि जाइ छै ने अपना से, पानि उनि जाइ के। ये सब।
ह्म।
पके बाद बारका होइ- होइ ले। के बाद ओकरा के अथी करै छी, कटा
अच्छा- अच्छा!
इस तरह होवइ छी, पहिले ओकरा खु्मे सेवा करैत छी, ओकरा बाद होवै छै निमनसँ, नहि तऽ बिना सेवाके अप-अप के टाइममे किुछो थोड़े होवइ छै।
सही बात छै।
छी अभी के टाइम ता का करले, आरो बता घर
के छिय तऽ करे के पड़े छै, सब ठीक छै, सब ठीक, सब ठीक।
सब ठीक छी। अच्छा! आरो काठमाण्डू चलै छी ने घूमे।
हँ चलै छी। चलै छी।
के काहां -काहां घुमै छी, हँ। ओतऽ आहां घूमै छीयै हमनी के बरफ- उरफ। जी फेन बरफ- उरफ तऽ नाहिये छी ओने गरी पहाड़ - उहाड़ छी। पहाड़- उहाड़में, चढ़ै- उढ़ै ई सब- सब मजा अबै छी, सब करै छी ने।
हँ बहुत मजा आबै छी। चलै छी, चलै छी, साथे चलै छी हँ। हमो काठमांडू जाइ छी।
अच्छा- अच्छा।
हूं।
ओकरा और के कथि घुमऽ
मन्दिर घूमै छी, पहाड़ देखै छी। मंदिर घूमे छी, पहाड़ देखे छी। अ अलग -अलग पहाड़ देखै छी। अन्नपूर्णा बेस कैम्प जाइ छै, माउंट एवरेस्ट देखै छी। आओर इएहेसभ अलग -अलग पहाड़ देखैत छी, आओर ट्रैेकिंग करैत छी।
बनिया छी, जादा पहाड़ छै काठमांडू में।
हू सही बात छै।
ठीक बा पहाड़ो तऽ ठीके छीयै।
हँ सही।
हूं।
अपने बताओल जाउ, रूटीन बताओल जाउ अपने।
हँ तऽ सबसे हम बताइ छी, हम का- का करै छी, कि भेलै हे से। सबसे पहिले। सुबेरे- सुबेरे उठाइ छी, उठाइ छी के बाद नहाई छी नहाइ छी से पहिने बरस- उरस करै छी। ब्रश- उर्स करइ छी, मुंह- हाथ धोअइ छी धोएइ के बाद नहाय छी, नहाय के बाद न
अच्छा।
बुझले। छ वाएह सात मे सात से आठ बजे छै कोचिंग, हां सात बजे त कोचिंग छै तऽ दस मिनट पहिले निकले छै, कोचिंग के पहिले त दस मिनट पहिले निकल जाय छी आ निकल जाय छी के कोचिंग जाय छी, दोस्त सबके बैठाला जाय छी गाड़ी पे।
हुं-हुं।
दोस्त सबके बैसा के ले जाय छी फेर ओकनी के कोचिंग मे पढ़ै छी, एगो कोचिंग सात से आठ होय छी। आ आरो सब कोचिंग सब टाइम-टाइम पे होबै छी।
हुं।
अलग-अलग।
हां।
आर सब आठ बजे के बाद होकत, साढ़े आठ के होय छी। साढ़े आठ से रघुनाथपुर जाय छी रघुनाथपुर।
हुं-हुं।
साढ़े आठ के बाद उ साढ़े आठ से साढ़े नौ, साढ़े नौ से साढ़े दस कोचिंग चलै छै।
हुं।
पढ़ैत छी फेन अपन घरे आओ के आबि के अपन दोकान एगो बा, दोकान छी तऽ दोकान मे बैठल छी।
हुं-हुं।
एकरा बाद चाहे छी सुते जाय बाद मे, ओकर बाद सुते जाय के बाद सुतला के बाद उठे छी तखन कोचिंग होवे छी तीन बजे से। तीन बजे से चार बजे लग कोचिंग करै छी, ओकरा बाद खेलै जाय छी। तीन से चार बजे कोचिंग क के ओकरा बाद खेलै जाय छी।
हुं-हुं।
ओकरा बाद खेल के आय के बाद गोड़ हाथ धो फेर जब बहुत जादा पसिना-उसिना होय छी तऽ नहाय छै आ ओकरा बाद उ कहा से जाय छी, शाम हो जाय छी त पढ़ाई-उढ़ाई इहे सब करै छी।
नीक छै।
तू का-का करै छी सुबेरे से राएत भैर तऽ बताई छी।
हम सबेरे उठै छी, फिर मुंह हाथ धोए छी। फिर खाना के तलाश मे घूमेै छी घर मे। एने-ओने फिर ओकरा बाद खाय उके बाद पढ़े बै ठे छी, पढ़े बैठे छी ओकरा बाद एकदम पढ़े छी, पढ़े छी बिज्ञान पढ़े छी, ओकरा बाद थक जाय छी तऽ हम मुबाएल चलाय छी, ओकरा मुबाएल चलाय के बाद फिर से पढ़े बैठे छी, ओकरा बाद उम्म मुबाएल मे चलाय पढ़े बैठे छै इ ई आ का ओकरा बाद फिर दुकान पे आ जाय छी, काम करे छी आ ओकरा बाद वापस हम घर चले जाय छी। आ कोचिंग-ओचिंग के होमवक-उमवक जो मिलल रहै छै सब छै बना लेल छी, इहे सब हमहु करै छी अपनो बता ल जाउ कि अपन खेती मे कैसे-कैसे खेती करल छी।
खेती कैसे-कैसे करै छी।
हां।
ओजे तै करय छै खेती।
हां मतलब बताउल जाउ अपने कैसे-कैसे करय छियै खेती?
हम काम करय छीयै। सबसे पहले ओकरा जे बिया उवा बतेनय छी नै न बतेनय छी खेती केहेन करय छीयै यहां पे ई बताबै छी नै केहेन करय छै।
आ तै हम्हुँ तऽ बताए दै छीयै कि यूरिया-उरिया ले आबै छी लगाय छी, कटै छी, इहे सब चीज करय छी। अ ओ अपन के जोन एजेन्सी हय गाड़ी वाला ओकर का भेलय छी।
मारो। हुं हमर एगो गाड़ीके एजेंसी छी। हुं गाड़ी के एगो एजेंसी छी हमर एजेंसी मे का पहले उम्म सब ठीक चलय छी, माल-उल मंगय छी ओकरा बेचय-उचय छी
अच्छा-अच्छा होली-दिवाली में तै बहुत बढ़िया सैल निकलल छै, अ
की बोैलय छी।
न-न इहे सब चीज बोलय छी।
अच्छा-अच्छा हां। तोहर-तोहर दोकान रहय छो खाधी उ केना चलय छै।
हां सब बढ़िया चलय छै, अम्बानी के खाद बेचय छीयै हम सब।
हूं-हूं।
डायरेक्ट ओकरा खेत मे सप्लाय भेजय छी।
अच्छा तब तै बड़का बिजनेस होय छै।
हूं बहुत बड़का।
तब तै ठीक छै, बन्हिया छै तऽ
सोचय छी कि अपन बेटा सबके प ई पढ़ाइ उढ़ाई ला सब पैसा लगाय छी नै सब अच्छा से पढ़ी उ सब पढ़ी-उढ़ी तबे नै कूछ कूछो बढ़िया काम करी देश के सम्भले छी न पढ़य छी तऽ के लेखा काम चलय छै।
पढ़य से हुं बिना पढ़ै आगे जाके कुछ थोड़े हो जाए छै, हमनी के तऽ जी लेने छीयै आब। त आब जौन नयका लइकवा सब बौखनी त देखल जा कराए सकलै।
सही बात छै।
आब नायका लईकबा सबके तऽ देखय के होई न का-का करै छै का-का नै करै छी। अच्छा से करय छी, केहेन करय छी, घर पर केना चला व छी आब तै सब ओखनिए के ऊपर धरय छी। ओखनीए करय छी।
सही बात छै, सही बात छै एकदम। आ हम हम तऽ अपन एगो लड़का के बियाहो कर देले छी।
तब हुं आरो
अपने आपके बहुत सारा खाना नै खएले छी ओ दिन वाहा हँ बहुत अपने -अपने के चारि गो रसगुल्ला खेलाइ छी।
अचछा
हँ। अ और चिकेन उकेन खले छी अपने खिलायले रहने छी यादे पड़ै छी अपने के हँ। अब एगो बेटा त अब हम डक्टर, डॉक्टर बनाए छी।
हम त एगो लड़ लड़का देखय छियै लड़की देखय छियै अपना बेटा ल।
अच्छा- अच्छा।
हँ देख उखके शादी बियाह करा के अब एगो त लैके छियै हमरो।
अच्छा- अच्छा आ ओ अपने के जोन बेटी रहै छी ओ सोचने छी हम कि अपना बेटियासे ओ अपनेके बेटी
ह न- ना अपने मे न करै छी हम।
न -न अपने के बेटी जोन रहले छी ओ त बढ़ियाँ नौकरी उकरी पा लेले छी।
हमर त बेटी न छी हमरा खाली एगो बेटा छी।
ओ अच्छा बेटे छियै अपनेके।
हु खाली एगो बेटा छियै हमर।
न सोचै छी कि अपनके बेटी रहचे छी त हम बियाह करा देते छी अपन बेटासे, रिश्ता अपन बढ़ियाँ भए जाइ छैय।
हु- हु बात सही बोलै छियै, ठीक छी त कहै छी कोन ची करै छी फोन।
ठीक छैय चलै छी।
तेल